लो
हगे।
गोर लागै छै, दीदी।
खूब खुश रह, कि हाल चाल छै?
ठीक छौ, गरमी तऽ बेहाल केने छौ, लेकिन फिर भी ठीक छियौ।
ह, मत पूछी पंखोमे बैसल छीय ओतऽ लागे छौ चीट चीट कए रहल छौ देह सभ
तऽ बहुत गर्मीकऽ देलकै या
हु, अंहद छै।
हँ, तब खाना की सभ खेली?
ओना खेलियौ भात भिंडीके झोर करेलाक भुजिया।
आइ हमरो कन ढेरिक मम्मी चीज बनेलकै।
हँ, मम्मी छीज।
मतलब म ढेर मतलब सचार लगेलको एकदम आइ मम्मी। सेवद आ भात। भात मूँगके दालि। अ अथि कोनो कथिके ने चक्का रो आलू चौप तऽ तकर बाद भिंडीके भुजिया झिंगाके भुजिया और ई चोखा
ह।
हँ, मजा आबि गेलो
आ आय दीदी कते सुन्दर खाना बनेने रहै ह की कहे छै अ उ पटुआ
हँ हेलो हेलो
ह गे
हँ आवाज नय आबे रहौ बीच मे
कहलियौ दीदी बनेने रहै पटुआके झोर भात
हँ
आलु के चोखा आम के चटनी
आम के चटनी
हँ दिल्ली सब मे बारहो महीना मिलैत छै कचका आम
अरे बाप
कहलकै ठाकुर जी खुश भए गेलै काइल मैरेजडे रहय दीदी के
हँ
आय सब के काटलको कहल मैं से गे ई चिलका के छी जे हाल्फ पेंट पिन्ह य
कहलकै हँ इ अपन मम्मी के चिलका छीय ह कहलकै ओतबा कहि क मरि गेलियै जे को पेन्ट सब बढ़िया सनके फार्मल सिया दै छी या‌ खरीद दै छी कहल कै नय हमरा एकटा टी-शर्ट हांफ पेन्ट दे दिय भे गेलय
ह तब गर्मी समयमे के एते अथी करतै गे ठण्डामे ने लोक कनिटा
बच्चाासन के लागे रहौ तोरा बगल मे के काटैत
अ ओहि खातिर लोग गर्मी मे चाहलक कि जत्ते सिम्पल खाना हुए जते सिम्पल कपड़ा हुए त ते निक
खाना त ठीके दहै जखन जतेक कम तेल मसाला वाला खाही हरा साग सब्जी सब ओते बढ़िया
तऽ हैया आब ओल हमर आब कहिया उखड़तौ पता ने
भादो में
ह ओल छौ अरुआ पात छौ झिंगा त तते फड़ै छौ दीदी मोन हमर अकछ भए जेतौ जल्दिए ओना त भए गेलैया
हँ ठीके आब झींगा मीठ लाग लागले है
हँ झिंगा रहतो रहतौ जे मोन फुरतौ बना लेतो
नाय त बनाना चाही हरा सब्जी नीक होइ छै लेकिन आब मीठ लागे छै नया नया मे नी लागे रहै कनिके कनिटा के भुझिये ने नी लागे रह आब मीठ लागे
आ काल्हि खना नहि कहलियै रहए जे नोत एलैए अथी एकटा के बर्खी रहिय बुझली त कहलियै हौ बर्खी के भोजमे ओहो सुनली ओ चूड़ा दही
हँ
हेलो ओ त कहलियै नहि जेबे खाय ले बुझलि तकर बाद फेर ओ लड़की सब की करलकै टोल के छोड़ी सब
हँ
फोन पर फोन करए लागले हे आबै न हे आबै ने कहलिए चले जाय छियै आ गली में तऽ थाल रहौ बुझली
हँ
केनो क के ते चलि गेलियो हाथ खाली रहो आबे घड़ी मे की करलके मम्मीयो के मत स्त्रीगंन ले रहै तऽ मम्मीयो ले लियए पड़तियै जबकि हम थारी सब नहि ले के गेलियै रहे उ हमरा थारी ओ हमरा थारी दए देलको मम्मी के ईसा गे हे आबे घड़ी मे एक एकटा पैर निकालियौ तऽ दोसर पैर लसको आ दो सर निकालीयो ती ई पैर लसको से एहन एहन भेलो हँ तब ऊपर स टीनो रहे बोस छै देल आ ओहो से नहि भेलै तऽ जंगल भए गेले या बुझली जहिना एकटा पैर उठेलियो कि हमर चप्पल कटाक सने बाजी एते गुस्सा उठलौ हमरा कहलियए एक तऽ चूड़ दही के भोज खाय ले गेलिये ओहो में हमर चप्पल टूट गेले आब हम ई गली दे के की जेबै हे फेर एकटा गाय ढलैया छियै तऽ ओहो ओहो नोट देने छै तऽ जेब ओकरो नहि दही चूड़ा ने ढलाइमे तऽ भात दालि सब्जी सब होइ छै ने
अच्छा
हँ नहि ओ राति हेतौ ने जब अथी सब खाइ छै
छ र
तैह खातिर ओ जेय पड़तै आब कहलियै चलय आइ बचबै आइ थारी आनयके नहि ने रहतै हाथ अथी नहि छै हमर छकल नहि छै रहतै तऽ एखिना हम नहि मम्मी सभके नहि सात टा लड़की छियै ने टोलमे
अच्छा
तऽ ओकरे सबके देतै
ओ सब लड़कीये सब बैचलर पार्टी कर
नहि ई सब नया नियम तैयो बनेलकैए जे औरतके दहक किछ नहि दहक जते चोरी छौ सभके दहक
हँ हँ
कियकि कम से कम ई सब आबे छै खाय छै हँसे बाजे छै तऽ ओ नीक लागे छै
हँ
ओहि खातिर कहलऽक एकरेस करब त चलै भाय इएह न भोजो भए जायत उएह मम्मीे के कहलियै कहलियै मम्मी गेब भोज हमरा नहि छोड़ि रहल छै कि हम भोज के नहि छोड़ि रहल छियै रति जे गेलियै सभटा खूब खेलक ने भोज आ घुमि घुमि कऽ रखलियै तोरीक तऽ एहिमे ख कहे वाली की बात छै जेबे ने करबै कते दिन के बाद एहन मौसम आयल रहए जे गाँव आबयके मोने नै करै रहए कहलकै हँ ला हमरो तऽ लागै रहए जे गाँव आब तू सभ छोड़िए देलहक कहलियै नहि एहन तऽ नहि भए सकैया
हँ
हँ
तब एहि बेेर के सोमवारी तऽ रहतौ भिंगी भिंगी सी ना ही ही ही ही ह कुकतेक तीस जुलाइसँ तऽ सावन शुरू छियौ
अच्छा
आब देखही तऽ कहैके जहिया हुए कहै छैय जे संकरैत वला भी करै छैय ने तऽ ओ लगाकऽ पाँच टा सोमवारी लागलैया।
अच्छा
हूँ तऽ अपनासभके तऽ मानिकऽ चारिए टा होइ छैय। तू चार तू चारोटा करै छी कि दुइए टा?
आँय?
तू चारोटा करै छी कि दुइयेटा?
हम सभटा करै छियै।
अच्छा सबटा हु। नहि हम दुयेटा के अरे बा।
हँ भोरके हम करै छी मंगल।
हँ मंगल ठीके आ पशुपति ना थ वला अथी व्रत भेलौ पूरा?
हँ उ त करै छीे एहन टाइम मे ने जखन की इ वाला सोम नहि रहे। सब
हँ हँ आओर कोनो एक्स्ट्रा अथी नहि रहल उपाश।
हूं ओना भइए जेतै। ठंडी सममे ज करै छियै तऽ रैबो भए जाइ छैय सोमो मंगलो।
हँ तऽ उपासे उपास रहै छैय आब की। आ तीज तऽ तू सब नहिए ने करै छी शायद दीदी करै छैय।
हूं नै हमरा से नहि धारे छैय।
हँ दीदी करै छैय।
दीदीके जितिया नहि धारै छैय।
हँ ठीके दीदीके तऽ नहि देखलियै करैत कहियो।
हूँ
हूं तब चाय नाश्ता सभ भेलव? हँ हेलो
हँ गे चारि बजे खाना खेलियै यऽ।
कीया गे?
अरे नहाायमे भए गेलै रे बेेर।
हँ
तऽ खाली रोटी टा बनेलियै रहए सब्जी भुजिया सब ह आ भात नहि बनेलियै रह कहलियै र माँ कहलकै शव चर्चामे जायब तऽ लेटसँ हम खायब। त नहा पूजा पाठ कएलियै दू टा रोट खा लेलियै मावो के दूटा रोटी खा लेलखिन चचो रोटी सब्जी सब खेलखिन तकर बाद तकर बाद भात चढ़ेलियै।
हँ
भात चढ़ेलियै गपे करैत करैत दीदी से बात करैत करैत भात पसा कऽ राखि देलियै।
त वा बातमे लागि गेलयै माँ चैल गेलखिन तऽ शिवचर्चामे त तऽ फेर देखलियै घड़ी तऽ चारि बाजि गेलै रहै तऽ कहलियै हम कहलियै खाइए लै छै गपे करैत करैत खाना खेलियनि।
हँ
तब माँ एलखिन तऽखन तुरत उहो खा कऽ उठलखिन ह माँ।
वाह तबत आई सुतलो नहि हेबही?
नहि कनित सुतलियै पल लागिल सवा चारि मे पल लागलै साढ़े चारि मे टूटि गेल निन।
जा गर्मीके कारण तऽ। ह। ह, हमरो तऽ नींद टूटलै कई चारि बजे हमहूँ सुतक उठलियै ने। तऽ लाइन कटि गेले रहा तहन कहलियए हौ चारि बाजि गेले एक डेढ़ बजे सुतलियै आब। उठ जाना चाही हमरा तब उठलियो हमहूँ।
हँ, हमहूँ उँठलियै दुनू त दूध गरम खेलियनि आ, माँ एलखिन तऽ हुन का खाय लैतम देबिय।
ह।
आब गलो ओ मुँह लटकेना छै छोड़ी, ओ जबकि स्कुलसे तीन बजे एलै ओकरा फोन देलियै चारि बजे साढ़े चारि बजे ओकरासँ फोन लेलियै, तऽ एते देर कम भेलै हू मुँह फुलेने छै मोबइल ल
जा आब कनि देरमे तऽ तू काजे सभमे लागि जेबही तब तऽ लेबे करतै। त, आ, फेरो नहि, नहि फेर ओकर पढ़ाइयोके समय आबि जेतै ने।
ह, नहि सुतले मुँह लटका कहलियै जोइ की पोटा पर नहि गेलै सुतल।
ओ, हँ, अभी तऽ कोटा मिलै छौ, हमरो आनलकै
हँ, रवे दिन फोन केलकै रहऽ ओ डीलर जे कहियो औठा दए देलक
ओ, हँ, ठीके तोरा तऽ औूठाटाके चार जरूरी रहै छौ।
हँ, नम्बरो यादे राखने रहे छै, सँ चारि आठ नम्बर छै, लास्ट नम्बर बस कहै छै, ओकरा काडो नहि लाबे पड़े छै।
हँ। तब तऽ बढ़ि छै।
कनि औठा दए दैतियै, तऽ ओ पैसा भेज दैतियै। यानहि तऽ ओ चाउर कोन गाम काकि चोउर लै छै, नजकेमे
आ पैसा रहै छै, तऽ कोनोने कोनो काज भइए जाइ छै।
हँ।
तऽ।
महीनाके रिचार्जे भए जाइ छै, ओसभ।
ओएह ने रिचार्जो तऽ बहुत जरूरी छै।
मेन जरूरी ओऽ याद छियै इ छियै संजीवनी।
हँ, उएह बेर हमर रिचार्ज कऽ देलक भौजी बुझली बीरपुर वाली भौजीसे साढ़े तीन सएके रिचार्ज करलकैए टू जीबी डाटा दै छै। क़हलिए डेढ़ह जीबी वाला करुण कहलकै, हौ, लऽ लिअ ने दू जीबी डाटा, अपन चलबैत रहब नीकसँ।
हमर सभके तऽ अनलिमिटेड दै छै।
तऽ साढ़े तीन सएमे दहेतै तोना तोहर फाइव जी मोबाइल छौ, ने तैहि खातिर।
कहियो-कहियो तऽ आठ जीबी खतम भए जाइ छै। किया तऽ जुड़ल रहे छै, ओझो जी आयल तऽ ओकरो जियो नहि चले छै। तनु रहे छोटकी कनिया रहे सभ मिलके जुड़ल रहे रह
घरमे एकटा वाइ फाई अथि सॉरी फाइव जी मोबाइल तोरा वाइ फाईके काज करतौ ने।
हँ।
ई रिसर्व भैया सभ तऽ हमरा दैते ने छै, आ अपन नेट रहे छै। हे बेर रातिताके नेट बहुत स्लोए चलै छै, बहुत ज्यादा
जबकि बुझही ने फ्री ही रहै छै, ताई पर
हँ, बहुत हालत खराब भए जाइ छै, रातके तैयो ओते काज नहि रहै छै, बस रील्स तीलस देखलहुँ आ सुति रहलहुं। त आर काजे कि छैय?
हू
तऽ तोहर गाछ के सब टा आम अथी भेलौ गे टुटलौ? हँ से तऽ ठीके रहै।